हो हँं सखी की हाल चाल छै
अपन कहू
हँ ह हमरा आरके भी सब ठीक ठीक छै
त बाहरके खाना पीना भऽ गेल
हाँ हाँ हमर त भऽ ग गेलक अपन कहू
हँ खाना पीना खा लेलियए अभी आराम से बैठल हिलियै तऽ सोचलियै जे आपस बात अहाँ से बात करअ लेल
हँ नइ ठीक केलू
की खाना बनाइ छियै आज आज हम बनेलियै खिचड़ी
खिचरी हमर घर मे बनल छै भात तरलू पटर के सब्जी
ओ नइ हम खिचड़ीेये बना देलियै आज शनिचर होइ छै नै चहि सँ बना देब
हँ हँ शनीचर के न तनी खिचड़ खाय केऽ चाही कहल जाय छै कि तऽ ओकरा आर से न तनि ग्रह दोस ई सब न कट जाय छै गरह गोचर कट जाय छै तऽ हमरा आर के भी तनी खिचड़ी बहु बहुत नीक लागै छै लेकिन हमर घर मे न कोइ न खाय एहि चलते जल्दी न बनावइ केकरो ही जायब त हम हमहू खा लेब आ नइ तऽ हमरा घर कोइ आइ तऽ फिर झट पट मे तनी सा अगर ओहो खााय वाला रहै तऽ दुनू जन हमनी खा लेवल
छै ठीके करै छियै कि आजकल एतना महंगाई हो जाइ छै कि आजकल खिचड़ीे मे गुजारा करे के पड़े छै
हँ सखी ई बात तो अहाँके एकदम नीक छै कि जे तेल उल इतना दाम बढ़ गेल छै न कोनो सब्जी मे तनी बेसियर तेल देबे के एकदम
इच्छा ही नहि होइ छै सही बात तेल हो जाइ छै नून हो जाय छै तरकारी हो जाय छै आ तो सलेंडरो में इतना दाम हो जाय छै कि कुछ कहे के नहि
तब आदमी करे तऽ करे की
की खेते की बचेते बताब भविष्य लेल कुछ बचाबे के चाही ना
जेना ई नेता सबके जे बजर पड़ै छै न से त हमे जनता बुझै छी
हँ सही कहै छियै
जे सब चीज के औना पौना दाम बढ़ा के आम जनता के
हँ कम कमाई कम हो जाइ छै आओर खर्चा बेसी भए गेल छै
त जे एकल परिवार रहै कोर खर्चा ओतने छै अच्छे ज्वाइंट परिवार रहा है ओकरो
हँ ई स्थिति मे की बता च क ई ई करिये बताहुू जते कमाब नहि ओते खर्चे हो जाइ छै
आ बाल बच्चार शादी बेटी बआाह शादी बिाह लगी कोन ची दू पैसा आदमी बचाव के करते आओ
असम्भव हो जाइ छै आग ी लग जाइ छै इतना सब दाम मे असम्भवे ने हो जाइ छै कुछु बचाबे मे
सोनार चाँदी के त ओतने भेल और राशन पानी उतने महंगे
हँ आ बच्चा सबके भी पढ़ाई लिखाई मे उतने खर्च हो छै जे किताब मे को ी मे पेंसिल मे स्सकूल में फीसो दुनिया भर के लेवे छै य आजकल
आ मध्यम वर्गीय परिवार के नसखी हर तरफ से मार पै छै ओ नीचे के कोइ काम कर न सकै है आ ऊँच के कोइ काम ओकरा से होआयत ना
सही कहै छियै पेट्रोलो मे हो जाइ छै पेट्रोल डीजल सबमें इतना महँगा की की आदमी जतै मो मोटरसाइकिल मे भरा करके तेल ऑफिस काम करे खातिर
बहुत दिक्कत भ एकदम मथा खराब हो गेल छै
स्वास्थ मे भी तभी आजकल गर्मी होइ छै बरस होइ छै ओकरो मे दिक्कते हो जाइ छै कभी कोनो हो जाइ छै तबी तबियत खराब हो जाइ छै बुखार हो जाइ छै जुकाम हो जाइ छै तब डॉक्टर के पास लेके जाहू
आ ॉकटर रो जा बाद नुलसी के भी भकन्दर
हँ हँ दवाइ भी दुनिया महगा महँगा एकदम खरीद खरीद के
मने हर घने खाली लूट मचल छै
शिक्षा आऔर स्वास्थ्य खातिर स्वास्थ्य के खर्च बरगल जाइ छै
तू जे ऊपर बैठल छै डॉक्टर सब ओर कमााय पड़ब छै
हू
ओकरा कोन दिक्कत छै चार गो पेसेंट आब आबल तऽ बस ओकर दिन भार खर्चा निकल गय ककरो ककरो ॉक्टर के छोटे डॉक्टर भै तऽ पाँच सए से नीचे तो केकरोर फीस नहि छै
ह पाँच सए सात सए हजार रुप रुपया होइ बच्चा लोग डॉक्टर के हजार रुपआ होय छै सही बात कहै छियै
पास जाउ त पन्द्रह सए दू हजार हर टर माथा के बहुत महँगाई छै बाबा कैसे आदमी जियए या कैसे आत दिन
अभी अप अपन सास के ऑपरेशन करब पहिले स किी बहुत बत बड्डी पैसे लग गेल सी
लग जाय ल जाय एगो सरकार जे कहल छै की आयुष्मान कार्ड
हँ कोनो काम नइ होइ छै कोनो काम नहि होइ सखी बड़ा परेशनमे तनी मनी छोटा ऑपरेशन होइ छै न तो आयुष्मान कार्ड काम करै छै लेकिन बड़ा बड़ा ऑपरेश
ह रीस्की ऑपरेशन नइ ओकर सहारा ली से कहु ई बात त हमरा आरके भी जानकार
हू हू ऐसे तनी मनी छोटा मोटा ऑपरेशन खातिर ठीक छै
ओरमे क ओकरामे कनी होबै होबै छै सखी अहाँके कार्या काज भेटल छै
हँ हँ कार्या के काम आबल छै फोन से सखी लोग से बात करै के होइ छै बहिन से बात करै
अच्छा हँ हमरो एगो काज हँ हँ एगो काज हम रो भटाइल छै तऽ हम करै छी यै ओआर काम बहुत नीक काज छै
कोन वाला काम भेटाइल छै मैथिली वाला की कोनो आओर भेटाइल छै
न नहि एगो मैथिली के काज भेटाइल अच्छा आरो आर पहिले एगो काजा भेटाइल छलै अ टी पी चाकुल
हँ हँ ओहो बहुत आ अच्छा रहे तनी जानकारी भ भऽ गेल की की होइ छै आदमी तो कहै छियै कि छुआ छूत के बिमारी होइ छै उसभ लेकिन तनि ओ सबमे जानलियै कि नहि छुअछत के बिीमारी नहि होय छै
हँ तनी छुआ छूत के बीमार चाह ओकर प्रॉपर इलाज कैसे कराबे के चाही ई सबके जानकारी उपब बहुत नीक तरीका से समझााय गेल छै हमरा आरके तो काज करेमे बहुत मन लागै
हँ ठीके एने ओने जाय के नहि पड़ै छै घरे मे बैठले बैठल हो जाइ छै तऽ तनी ठीक
ठीक लगै कह जाइ के नहि आब के नहि तऽतऽ गर्मीमे के कर के कर चाकरी करे
हँ बाल बुतरू के छोड़ के कहाँ कहाँ जेयबी
त छोट छोट बुजुग सबके छोड़ के निकले के भी मुश्किल हो जाइ कोरो मे दिक्कत छै
ह एतना महंगाई के जमाना मे तनी सहायता हो जाइ छै
हँ हँ हँ सह बात छै आओर आहा
कितना लोग अभी बेरो बेरोजगारे होइ छै न काम मिले छै न नौकरी मिले छै
नहि त ई कार्य के काज जेना एगो बहुत नीक बात छै कि बिार मे ने एगो छोट छोट आमदनी भी होवे छै
हँ तनी छोटा मोटा घरके काम हो जाइ छै
सहयोग हो जाइ छै तनी स सब्जी ल
हँ हँ बालबुदरू के त नि सुन खर्च खाति हो जाइ छै कते मालिक से मान माग बइ कि हँं दस रुपआ के खर्चा द पन्द्रह रुपआ के खर्चा दे अपन छोट मोटा काम निकल जाय छै
हँ हँ ई ई एकदम सही कहै छियै अहाँके हँ हँ
आजकल तऽ मोबाइलो रिचार्ज दुनिया भर के भऽ गेल छै
हँ हँ ओ त सही बात छै कम से कम अपन तऽ खर्चा निकल जाइ छ ने
हँ मोबाइल बिना कोनो कामो तो नहि होइ छै मोबाइल के आदत हो जाइ छै तो मोबाइले मे ध्यान लगल रह छै आओर कहू स किी की हो रहल है अभी
कनी थकल छियै त ऐस ही पटाल
ओ बड्डी गर्मी होइ छै बाप रे इहों बहुत गर्मी होइ छै बारिशो होइ छै क तऽ कतऽ
हँ तऽ ई ज क कनो धूप छै केनो बारिश छै उर से तो और मन खराब हो जायत शरद गरम हो जाइ छै शरीर एकदम आ चिन चुन चुन चुन पूरा देह लगै
ह चटर चटर देह हो जा
हँ आ चुट्टी काटल नर पूरा देव मिल खर होइ छै सखी गरमी आर छै त तब कुछो से चहने नहि लगै छै के नहि कुछ करल जाए कि तनी राहत लगे
छै ने गर्मी मे खाो के नहि मन करै छै
हँ चलू ठीक छै सखी तऽ अहाँ अपन ख्याल रख ह हमूँ करब अहाँ सगे गप करब कनि देरीियर मे ठीक छै ठ एगो कोला बल रहललै छै
ठीक छै सखी प्रणाम करै छियै